हेलो।
हां बाजू न।
कहिऔ तहन
ठीक छै हम कहय लगली कि मतलब एकटा सर्दी भऽ गेल हे न ओहि दिन अंडा खेलकै पूरा ओ गिल पूगिल क हाथ देह सभमे लगा लेलकै।
अच्छा
आ हमर ननद की केलखिन कि दस बजे राातिके एकरा माथा से नहा देलखिन ओहिया से सर्दी भेलै बूझियौ दस दिन से ऊपर भ गेलै अभीतक कि- छुटै नहि आ पुरा आ देह हाथ सब मैल उल गिल गिल, मतलब उगैल पुगैल के लगा लेने छै।
त ओ की होइतै कपड़ा भिजा क पोछि दैथिन ओतेगो बाद
ओहि चलते उ नै उ बुझलखिन गर्मी कि है त ओ अपन माथा स नहा देलखिन
जाओ दीदी के साथ खेलो नहि गन्दी है, दीदी गन्दी है हा हा
नहि खेले के मोन रहतै ने जकरा संगे कहत ओ गन्दी है। दादाजी गंन्दे है।
दीदी लैयो तैयो जबरदस्ती अपन ल क चइले जाइ छै।
हां
अंजलि दीदी रहैत छथिन अपन ससुराल मे ने त आ मझली हुनकर मझलियो बहिनके इह बेर नवम्बर तीस नवम्बर के शादी भ गेलैन।
अच्छा।
आ ए ऐखन तक दुनू में स किनको बाबू नै भेलैन है ने अंजले दीदी के नहि भेल हिनको नहि भेलनि चानदनीयो के चान्दनी के अखन छओ महीना भेबे केलै हन। तैयो एखन त बाबू उबू नहि भेलैन त एकरा एकरा दुनू भाइ मतलब आनन्द बड़का छै त बड़का छै त अतै छथिन ई जे बाबू रहै छथिन एत आ आ छोटकी एखन पढ़ाइ नहि छै त छोटकिए के भरि दिन। चलाबैत रहै छथिन नहि। आब नहि खेलेंगे हमको कपड़ा सरियाना है। तुम जा त एकरा मानैत रहै छथिन एखन ईहे एकटा बच्चा छै त एकरा दुलारै करै छै सब आइ बी स्त्री के जखन नै जाइ के मोन रहत ई जेबे नहि करत। एखन कार्क आ बैडमिंटन हमरा कहै छै खेलोगी, हमरा कपड़ा मेन बात छै रैक वैक छै ने घर में राखे वाला त पूरा चौपैत चौपैत के ट्रंक के भरि देय छै ट्रंक के भर देय छै ओ देखे में अजीब लागे छै आब हम ओकरा पूरा फैलेने छै सरयाबै ले। लेकिन ई हमरा सरियाब नै देतै।
हां।
हेलो।
हां हां हेलो।
हां।
हां उ हमर कान से लए कऽ किछ टिपा गेल छलए मोबाइल मे गाना बाजय लागल छलए।
हां हम कहलीए कतऽ गाना बाजा लागल अहा ओता।
हां। गे बेटी हमरा गर्मी लागै यै।
तऽ की सब तैयारी भऽ रहल छै यहाँ पे। खाना -पीना के।
खाना एखन तऽ पहिले हम पूरा पलंग के भरने छी कपड़ा से तऽ कपड़ा सरियाब ओकर बाद हम सोचबै खाना कथी बनेबै।
हां हां।
भोर मे तऽ बैगन के बैगन आलू बड़ी के सब्जी मे अदौरी जकरा अपना सब कहै छियै‌।
हां हां।
हां भोर मे ओकरे बनेनै छलों चावल दाल आ ऐखन कनि सोचै छीयै अथी पूरी सब्जी खीर बना दै छीयै लेकिन पहिले आब हम कपड़ा सरियेबै ओकर बादे चाहे भनेे लेट भऽ जाय।
हम तऽ की कहै छीयै आइयो चावल सोचलियै लेकिन बना नै पेलिए कोइ सब थिन नै घरमे।
अकेला बनबै मे बढ़ जाए छै न।
हां नै त कन सोचने छलीए बनेबै फेर बाद मे भेले कि बिलौकी के बारहो पन्द्रागो पूरी चैल एले हे तब चावल बना लेती तऽ बुझी ओ फेेका जे तिए आ पूरी छलै नीक नीक छलै ओय ले के मतलब कहलिए इहे तै।
हां। अहाँके अहाँके चा चावल पसन्द यऽ कि मतलब रोटी?
हम रोटियों खा लै छियै लेकिन बिना चावलके कनिको ने कनिको चावल हम मतलब हम लेबे करै छीयै।
हमरा हमरे वला हाल यऽ हम बिना चावलके एक दिन नै रहिले मतलब दिनमे नै खायब तऽ रातमे खेबे करब।
हमर देह छियै फैलैवला बुझलियै हम देह हाथ से हेल्दी छियै। हां ओएला। कम क मन मम्मियो हमर कभी कभी कहत कि तू चावल छोड़ दीही लेकिन आदमीके छोड़ले पार नै लागै हय।
लेकिन चावल उवल से थोड़े ने किछ चावल से थोड़े नै किछ होय छै मतलब चावल तऽ पतलो दुबलो आदमी खाइ छै लेकिन ओकर देह नै फैलै छै ककरो, ककरो ककरो
लेकिन रोटी खेबै तऽ अहाँके ओते पेट अथी नै बुझाएत लेकिन चावल खा लेबै नै तऽ बुझाएत कि हां मतलब आदमी के ई खाना खेने छी हम
नै हैत तऽ अपना भैर मतलब कनिको बनाए लेब अगर ह ह हमरो जकाँ अहाँ रह नै पाबै छी चावलके बिना तऽ
हां हां तऽ पूरी अब ओत्ते चैल एलै तब उ देखियौ कि अभीयो हेबे है बौआ के देली तऽ उहो आधा छीदा खा कऽ फेक फाक देलके। उहो नै खेलके। अभी दूध दूध गरम केलीए गायके तऽ अभी देलीए ओकरा पिए लै।
हूं।
मम्मी एलखिन अहाँके बाजारसँ?
हां हां बहुत देर भऽ गेलैन एलखिन आय अथि लऽ कऽ तारखुन तारखुन ए ए बेरा एखन एको बेरा आनलो नै छल। लेकिन आइए आनलखिन हन्।
हां।
अहाँके पसन्द यऽ कि नै?
हां नीक लगै हय हमरा।
हां हां हमरो सबके नीक लागै ए। लेकिन कनि छीलै मे छीलै मे लेकिन बड़ दिक्कत होइ छै।
हां फाड़े मे तै दिक्कत होय
हां मगर फाट फाटल बला आनलै छल आनने छथिन ओ पीस पीस वाला नहि होइया?
हँ यै पीस वाला।
ना से बलाा ने छथिन। तैयो ओकरा छिले मे कनि छिले मे। कनि दिक्कत होइ छै ओकर बाद फेर खाय मे तऽ बड़ा म्त लागै छै।
हँ। बाजार सबमे तऽ पीसे वला नहि मिले है।
हँ। हँ।
आब हमरो अभी फोन एते तब ने किछु बुझाइते नहि है कि। सब्जी हे चना के बनेने रहियै फ्रीज मे रखने।
हँ।
दू आदमी छीिय कतेक। खेबै आओर बगलमे कनी दऽ देने छल। छथिन हुनका घर तैयो अभी दू आदमीसँ। फाजिले हे तऽ अब अथिी कहतथिन ने अभी जेथिन तऽ जेथिन भोज खााय लए ने तऽ जे कहतथिन रोटी चावल जे बनतै।
ह्म्म आ एके चीज बार बार खाइयओके नहि मोन करत अाद फेर राखि देबै फ्रिजमे तऽ काल्हि भोरमे अपन नाश्ता कऽ सकैत छी।
हँ कोनो कोनो सब्जी चाहब क दिन मे बना के साँझके खा लू से दुनू टाइम नहि मन होइत।
नहि दोनोू टाइम नहि। लेकिन काल्हि खुना फेर अपन खा लेब। गेलखिन आइ नहि फेर दू बेर खाइ। न मोन करते।
कोनो कोनो हमरा पसन्द के सब्जी रहे तऽ हम फ्रिज मे राखि दै छी की कहे कि काल्हिहो के ओहि अगर ओतनोो पसन्द वालला कुछ नहि बनल तऽ ओ क मतलब काम आब।
हँ- हँ -हँ
आ कोइ आओरे चीज बनि गेल ओतेक पसन्द नहि हयत तऽ ओ हम रखने रहैत छी जे हर चीज हमरा पसन्द रहैत हइ। हम जल्दी फेक मतलब फेकली नहि हम रखने रहै छी कि काल्हि भऽ कऽ ओहू से नहि नीक। कछु लागल तऽ मतलब ओहिसँ काम चलि जाय।
खराबी कर सब पेटमे।
हँ फ्रिजो के तऽ चीज जादा सुनै छियै खराबिए करे हय मोबाइल सबमे देखबै है। हेलो। हेलो। हेलो। आवाज कििया नहि अबे है अहाँके। हेलो। ई भऽ गेल ये आवाजे नहि अबै हे।
आवाज कतहु चलि जाइय बीच।
ह कत चलि जाए बुझा। हम तऽ कहली कटि गेल फेर देखली तऽ फोन हे बे। से लेकिन आवाजे नहि अबै छै।
हँ लागे ह पटनासँ गाँव। जाय मे ओकरा टाइम लागे छै।
टाइम लागि जाइ ह नेटवर्को सब भी पहिले जका। काम नहि करे हय कभी कभी बड्ड दिक्कत भऽ जाइ हय। बुझियौ कि हम दध। जियओ रखने छलियै से हम आब एयरटेल मे जिओ हमरा छत पर फाइव जी पकड़त नीचा फोर जी पकड़े हे।
अच्छा।
जी मोबाइल रखा के की फायदा भेले ओहि चलते हम एयरटेल अलग से एगो सिम लेलियै मम्मीजी से मंगलियै। तऽ ओहिमे एक। टेलमे रिचार्ज करबै छी फाइव जी के चलते कि नचाँ साढ़े तीन सए के रिचार्ज करबै छी तऽ अनलिमिटेड चलै हय आ जिओमे। फोर जी अनलिमिटेड नहि पकड़े हे।
ह।
ओहिस।
अहाँके फोन बाजैया।
नहि हमर फोन नहि बजे ओनी ओ मटकोर छै गाना बजै।
अच्छा तन अहाँके नहि बाजैए हमरे बाजैए।
ह तऽ अहीं के ब जाइ। त अभी कटा अहाँके बाकी ह। फोन करैके।
एखन ई चा चारिम भेल दूटा आओर।
तऽ क कऽ खतमे। कॉ लेब।
हँ।
बुझौलियै।
ह।